हलो
हलो
हलो
आवाज अचेव ती तांखे?
हा-हा अच जय झूलेलाल।
ॿयो हुते बारिश आहे?
न असां हित्ते त काने।
अच्छा चालीहो मनहाईंदा हूंदा न तव्हां हिते बि सुठे सां?
केड़ी सिटी मां ता ॻलायो?
असां महाराष्ट्र मां था ॻाल्हायूं जलगांव।
अच्छा ॿियो तां घणे टाइम खां था हलायो हे एप?
बस अठ ॾींहं ई थिया आहिन।
अच्छा अच्छा
हा हिक ई टास्क मतलब पूरो कंप्लीट थी वियो आ।
अच्छा मतलब हिक नंबर सां पूरो थी चुके आहिन कॉल?
पूरो पूरे न मतलब पूरा थर्टी हा थी चुका आहिन कॉल्स में कुछ रिजेक्ट थिया आहिन कुछ एक्सेप्ट थिया आहिन।
अच्छा पेमेंट बि रिसीव थी वयो थव तव्हांखे?
रिसीव थी वियो आ, पर कीअं काफ़ी रिजेक्ट थिया न शुरूअ में एतिरो नॉलेज न हुयो। ह कीअं कॉल कयूं पया त कंहिं मल रिसीव न पियो थिए कंहिं महिल ईअं त उहो कॉल कीअं गणजे पियो पर ड्यूरेशन न हुयो न त हुनजो अमाउंट न पियो मिले। ईअं त जेतरो अरन करण खपे त ओतरो न करे सघियासीं।
अच्छा माया बि ॾाढा कॉल ज़ीरो ज़ीरो थिया आहिन थिया
हा त पो उहो कीअं पहले एतरो नॉलेज न हुयो लॻे पियो की छह सत कॉल ॾींहं में करणा आहिन पर इहो आहे की अगर ॾींहं में ॿ कॉल बि कयूं आ न ढंग सां विदाउट रिजेक्ट त सही थी वञे ह
अच्छा
हम
मांया बि लॻभॻ बीस कॉल थी बाक़ी हू पेमेंट वारो ऑप्शन ओपन नथ च
हा उहो हाणे टिन चइन ॾींहंनि खां ॾाढो इशू चालू आ न
अच्छा
ह हाणे मां कीअं सिर्फ़ रिसीव करे सघंदम। रिसीव करण जो कीअं एतरो पेमेंट न मिलंदो आ न।
अच्छा-अच्छा
हम
हा तव्हांखे के ॿुधाईंदा आहिय ब में
असांजी सिटी में हअं जीअं हाणे आहिन कोई ऑनलाइन बिज़नस वग़ैरह कंदा आहिन त कीअं हुनन जो स्टेटस अपडेट असां ॾिसंदा आहियूं त हुनन जी स्टेटस ते एक्चुली ईअं लिंक हुई। एड हुई त पो हुनन खे ई असां डेम कयोसीं त हुनन जे थ्रू ई
हम माखे त हिकु फ्रेंड न ॿुधायो आहेई।
अच्छा-अच्छा न उहा बि एक्चुली असांजी पहचान जी ई आ जेकी बि हुई मतलब भले एतरो कॉन्टेक्ट में न, पर कीअं पहचानूसि हुन खे भी
अच्छा
हा त तवायो अना फस्ट टास्क बि पूरो न थियो थव?
न मां त न, बीस कॉल थया आहिनि हुन मां पंज छह त रिजेक्ट आहिन जीरो जीरो
अच्छा अच्छा अउ ॿियनि ते सम्झो आराम सां ॾह ॿारहं मिंट थिया थव?
हा चई था सघूं।
हम्म हम्म त हाणे अगरि पो जा अठ ॾहनि मां बि एतिरा रिजेक्ट न थींदव त पो सुठो ईंदो आ न पेमेंट भी अगरि सादा रिजेक्ट न थींदव त
मां त एक्चुअल में टाइम पास में थो कयां, माखें हेतरो टाइम मिलंदो इ नाय दिन में कि ॿ कॉल
हा बसि ओतिरो बि ईनफ आ, पर चव थी न, हम्म उहो बि लॻे थो हाणे करे ॾिसजे हाणे कुछ मेन त इंवेस्टमेंट कान्हे त कोई हो न आहे
अहा हिन बहाने कुछ फ्रेंड्स बि ठही विया
सही आ सही आ, हम्म
हिकु त आगरा में एतरो बढिया कॉन्टेक्ट थी वियो, हिक मतलब लेडी आहिन उहे
अच्छा अच्छा
हा, चयउ हाणे कॾी बि तूं अचु आगरा कॾहिं बि कानपुर अची हिकु बार फोन लॻाइजा
हा हा माजों बि ॿिनि ॾींहंनि खां सम्झो परियां परियां जा ई कॉन्टेक्ट्स सां ॻाल्हाइणु थियो आ, इलाहबाद लखनऊ महाराष्ट्र साइड त ॾाढो रेयर ई ॻाल्हाइणु थियो आ हा, पर हिन में कीअ जाम ॼणा ई जुड़ियल आहिनि न, अउ वरी केर कहिंजें थ्रू केर कहिंजें थ्रू तां कहिड़े शहर मां था ॻाल्हायो?
मां खडंवा।
अच्छा अच्छा, उतां कुछ फेमस घुमण जे लाई कुछ
आहे न हिते ओमकारेश्वर आ हेॾो फेमस
अच्छा ओमकारेश्वर इन साइड आहे या?
हा खंडवा जे अंदर ईदों आ न, खंडवा डिस्ट्रिक्ट
अच्छा अच्छा, ॾाढा सारा पहिरियां असां वया हुसीं पर हाणे इहो मतलब एतिरो रूट जो आइडिया न हुयो न मतलब
इंदौर अची वेंदो आ और पास में ई असलगढ़ आ रानपुर
खडंवा खां इंदौर केतिरो आ केतिरो रन आ?
ईदौंर लॻभॻि चार घंटा लॻाइनि था
अच्छा त हाणे इंदौर सम्झो इंदौर ताईं ट्रेन कान्हे? सम्झो खंडवा ताईं ट्रेन आ?
बस खंडवा ताई हा
अचछा अच्छा हम्म
खंडवा जंक्शन हाणे इंदौर अलग ई पेजी वेदों आ
अलग पइजी वेंदो आ, पर कीअं तभी भी इंदौर भी कीअं जानी मानी शहर आ त लॻंदो होसताईं भी ट्रेन हुजणु खपे खे न जीअं असां जहिड़ा माण्हू जेके ट्रेवल नथा करे सघन विदाउट ट्रन त पो उहो सोचन। मा वञण जे लाइ।
न कम चालू एक्चुल में सनावत त कम चालू थी चुको आहे हेंचयो न। प्रोब्लमस अ न रुट त्तें। ॾाढा सारा पहाड़ नदियूं नाला सभ थ च न चक्कर हा। और जीअं असां बस ताई ई वेंदा आहियूं त ॾाढा भयंकर घाट ईंदा आहिन।
अच्छा अच्छा।
ॾाढा वॾा वॾा घाट ईंदा आहिन जेके माण्हू नॉर्मल हु त उल्टी करे रखंदा आहिन।
अच्छा अच्छा हं।
उई ट्रेन खे बि प्रॉब्लम थी थिए रूट कढण में हिन लाइ टाइम तो लॻे।
हं हं हं। सही आ। ब।
तां हेते छा आहे खास घुमणलाए?
असांजे साइड आहे न वॉटर पार्क्स अं नंदग्राम आ असांजे साम्हूं ई। उते बि कीअं वेडिंग प्री शूट्स वग़ैरह थींदा आहिन।
तां जलगांव में आयो की भूसावाल् खां?
उनजे सम्झो न प्रोपर जलगांव न प्रोपर भुसावल थोरो इन। आऊट एरया जे साइड ई आ असांयो।
सिमरोल सिमरोल।
न न। ऐं पंहिंजो इहो। जामनेर खां थोरो हेॾे ते अॻिते त कीअं असांखे सभ। हीअं विच ते ई पवंदो आ त नंदग्राम बि कीअं आहे पर।
ग्राम बि वञीचुकांऊ वटर पार्क। रोआ रो ता चैनाव नगर सुंदर नगर जे। सामने जेको वई।
इहावल रोड जे साइड आहे जेको।
अच्छा हिक सुंदर नगर जे सामने बि हाईवे ते।
न इयावल रोड जे साइड आ नदी आ तापी नदीअ खां अॻिते। आकलूद कोई गां ईंदो आ, हुनजे अपोज़िट में आ।
नंदग्राम त वञी चुको आहियां मां।
अच्छा अच्छा, त हाणे हाणे कीअं? साल खन में अञा ॾाढो कुछ ठाहे छॾियो तऊं हू।
हा, पहेलें मां वयम् त हुन मल सिर्फ़ पूल हाणे त वॉटर पार्क।
हाणे त जाम कुछ ठातो तऊ जाम कुछ ठातो तऊं हाणे।
एक्चुअली, मां ई नानी घर आ हुते भुसावल में।
अच्छा अच्छा।
त हुनन सां गॾ मां त पूरो घुमल आहियां भुसावल, जामनेर में। जीजूई बि दुकान आ, उन्हेय पेंट सी।
अच्छा अच्छा अच्छा डेखाराइंदी फर भी एत्रो। कुछ न आहे घुमण लाइ पर जलगांव में वरी बि आहिन मॉल्स आंहे।
हा।
डीमार्ट आहे, हाणे ईह्यो जूडियो वग़ैरह सभ खुलिया आहिन। उते आहे मंडली बि उतां ई फेमस आह न माण्हू ईंदा आहिन एन मंडली ते वरसे। बि उतां ई ॾाढी फेमस आ उह।
तव्हांजा छा बिज़नेस आहिन मतलब हुते?
असांजो कंफेशनरी जो आहे हिननि जो, होलसेल जो गोली बिस्किट जो।
अच्छा
हम्म-हम्म
त शॉप, की ईअं लाइन वग़ैरह?
ॿई आह मतलब शॉप बि आ लाइन बि कंदा आहिनि।
अच्छा
वेंदा आहिनि ईअं
अच्छा -अच्छा
हा ॿियो?
ॿियो
तव्हांजी एजुकेशन केतिरी तव?
मांजी एजुकेशन अञा चालू ई आ।
अच्छा -अच्छा।
कॉलेज सेकंड इयर तो हले हिमल।
अच्छा
हम्म
हम्म भा भेण हूंदव न ॿ, ट्रे?
हा हिकु ब्रदर हिकु सिस्टर आहिन ॿई वॾा आहिनि।
अच्छा अच्छा
हा।
हा, सही आ।
त तव्हांखे हिन में कॉल ड्यूरेशन जे हिन में अञा कुछ ॾेखारेवञ नथो की तव्हांजा कहिड़े ऐक्सेप्टेड कॉल जा हेतिरा चार्जेसी थियव या छा? हाणे त खणी ओपन नथो थिए कल्ह खां बि विच में बि ओपन न पियो थिए न।
हा हा माने त ॾिसो ही नाहे ऐक्चुल मे पतो तव माखे टाइम ही कान्हे ऐतिरो।
अच्छा
हो त सिर्फ हिमल उथिम घर वारा सब विया आहिनि डेरे में सत्संग ते राधा
हा हा संडे आ न अॼु हम्म हम्म।
फ्री हुअम त थोड़ी देर मां सोचो थियो त ठीक आ, न त बि कोई पॉब्लम कान्हे मांखे।
सही आहे हा त पो, सायंस मां सायंस सब्जेक्ट मां कंदा आहियो? कि कोमर्स मां? कोमर्स अच्छा अच्छा हम्म उते आहिनि कॉलेजिस वग़ैरह सुठा?
हा हा खंडवा में आहिनि थोरा स बाक़ी अगर सुठा खपनि त पो इंदौर वञिणो पईंदो आ। आहिन मैक्सीमम फ्रेंडस इंदौर में ही आहिनि।
एमटी बोर्ड हूंदो न उते?
स्कूल वग़ैरह में?
हा
न ॿई आहे न ऑप्शन मां यो ट्वेल्थ सी बीएस ई में हुयो।
अच्छा ईअं, अच्छा -अच्छा, हम्म- हम्म
सी बी एस सी बि हाणें हर जॻह ते आहेई लॻभॻि।
जी माने फिफ्टी परसेन्ट स्कोर करा हिनमल ट्वेल्थ में।
हा या अच्छा -अच्छा हम्म, सुठो आ मेन इंटरेस्ट ई क
सन, डॉटर।
हा हा आहिनि न हिक फिफ्टीन इयर्स जी आ गुड़िया अंउं बाबू हुन खां नंढो आ, गुड़िया स्टेट में आ अंउं हा बाबू
बाक़ी पांण ॾिसो महाराष्ट्र में ज्यादा माण्हूं में ई रहंदा हिनि अलाए छो हिते जो सी बी एस सी ई जो क्रेज़
न न इअं कुछु ना हे, एक्चुली पहले कीअं हिते एतिरो न हुयो जीअं हे कॉ्वेंट वग़ैरह स्कूल में कीअं स्टेट बॉडी अथस स्टेट बोर्ड ही आ न जेके क्रिश्चन स्कूल् आहिनि, त उन्हनि जी पहले कीअं डिमांड ज़्यादा हुई। त उहे स्कूल ओवर स्ट्रेंथ में भरियल हिनि अंऊं हाणे हुनखां पो जेके न्यू खुलिया हिनि न पो कीअं सी बी एस सी थी विया हिनि अंउं हाणे उन्हनि जो ज़्यादा हो थी वयो आ छोकी हाणे सी बी एस सी खां पो आई सी एस सी बि अची वियो आ सिटीज़ में। त इन्हजे करे हाणे स्टेट खे थोड़ी प्रेफरेंस घटि ती हले बसि हीअ ॻाल्हि थी वई आ। न त उहे बि स्ट्रेंथ वाइस हाणें बि सम्झो भई धाम न विझनि ई था सिड़जी विड्जी की न भई आ न असांखे इन में ई विझिणो आ इन में ई विझिणो आ, छोकी भई इलेवंथ खां पो सभु कॉम तो थी वंञे। तो कोई हो ना हे। केंजी- केंजी
ह पो माने ख़बर तव सी बी एसी में कयो न बाक़ी माखे रिग्रेट तो थे की माखे इलेवंथ ट्वेल्थ स्टेट मां करिणो हुयो। जोकी स्टेट वारनि खे न ॾाढा बेनिफिट्स ता मिलेनि
न त पो इह्य ई ॻाल्हि थी वेंदी आ न हाणे उहो ई ॻाल्हि आ न पो हर कोई उहो ई तो चए न की अगरि सी बी एस ई मां कर बि न त वरी पो हुन में तहांखे तिन खां पोय
हुं हुं, मांयें दोस्त या सेवेंटी फाइव परसेंट आयसि और हुनखे ट्वैेंटी फाइव थाउसेंड मिली यसि।
अच्छा -अच्छा
औ मां हिते एटी हो बि सी बी एस ई में, एम पी बोर्ड में त त साईं असांजे हिते एम पी वोट चईंदा हिनि स्टेट न चईंदा हिनि उन में त एॾी चीटिंग तनि हुननि जी।